हुँ
हँ की बोले छै
बेकु घोलचु
आ की नाम हो छै तोहार
परणव नाम छै
प्रण नाम छै की करै छै
अभी हम पढ़ता पढ़हिय
पढ़त र तऽ कोन सा विषय पढ़थिली
अभी
आँ
अभी हमर चलत रहल मैथ गणित गणित गणित हँ
आ गणितप मजा आबता की नॉर्मल हुँ म गणित पढ़ैमे मजा आबैता
छै न आबता
कन सा सब विषय पढ़ैमे मजा आबैता
बिरियान छै
विज्ञान विज्ञानमे को कोन छै केहन छै भौतिक विज्ञान रासायनिक विज्ञान किी
रासायन विज्ञान छै
तनि विज्ञान छै
हू
तू तू कभियओ रिसर्च करला ओकरापे कि बस खाली पढ़यला
बस पढ़ै पढ़ै छी
पढ़ै छी
हुँ
कौन सँ क कक्षामे पढ़य
अभी हम बारहवी मे छी
बारहवी मे छियै
हूँ
बारवी के एग्जाम दे देल कि अभी बाकी
नहि देबेवला बानी
देबे वला बा मतलब ई साल अगला साल देबअ ना
हँ अगले साल देब
खाना उना हो गइल
हँ होइए देल अभी नहि थड़ा देरे होइल बा
तऽ खाली पढ़ाइ करै छ कि काम वाम भी करै छ
न नहि नहि नहि अभि बस पढ़ाइए चलत बा
अ तो कहाँ रखके रहे वाला बड़ात मे
अभी हम रहे हम तऽ ऐसे बिहा बिहारमे रहतनी ई पटनामे
अ ओ मतलब पटना मे रहके पढ़त
हू
पीछे के आवाज आइतह तऽ रिकाँडिंग होइ तो दिक्कत हो जाइ समझला
समझय गेनी छत पर जा तानी
सइड हो जा
हूँ आउ बोली छै
उ हम काही बोलै छियै हम भी अभी पढ़त पढ़ाई वढ़ाई चलत हँ सब ठीक बा
त्योहार कैसन बड़न
हमरो सब ठके बरन धूपआ आज जादा नइ बा
बाडी गर्मी हइ एनो गर्मी हइ हो
बहुत हू पानियो न आवत हँ नइ
हू यही दिक्कत बा एक महीना दू महीना आओर ओकर बाद बारिश आ जाइ
हँ आ बारिश आय तबे न
हूँ तो खाना पीना हो गइल
हँ होइय गेल
का खैलअ
वही जो ठाली ढाले चाय वला उ तखैन
दाल चावल त रोजे खाइल जाइ आर किछ नया बना के खा संडे के एतवार के दिन बड़ा
इतवार दिन त का ही बनाइ बनाहुू मे तो अकेले हो जाली
ओ तो घर वर कब जाय ल बाबा
धार अभी नहि जाय ला बा
कब जइबअ तबौ
अ अक्टोबर नवम्बर लए जाइब आउर का तऽ दशहरा कलिले अभी नै
अभी ना
हूँ
मतलब बेे पड़बा वीप
हँ
छुटी तऽ हो गेलना गर्मी के
नहि न तोरा छुट्टी नहि देओला
बड़ी दिक्कत बा ना
दिक्कत हो
किछु बोलऽ तानि रहुआ
न ही तहि बोल यही धूप मे पैरवार जलत बा बिना चप्पल देे छत पे तो
छाँवमे बैठ जा ना
छाओ तऽ नहि ब
रहुआ तोहर बाबजी का करता क करी छै मतलब
बाउजी किसानी करै थी
किसान बारन बाबूजी तऽ जमीन जमीन जायदाद अच्छा होय तँ
कहाँ ही अच्छा बा बँटवारा मे भेलपर रहल
ह्म
बटवारा कि पटवारी
वही पटवारिए समझल नहि बटवारो वा भाइयो लोक बारन बाप के
त तू बटवारा अलग होय प वारी अलग होइ छै
अच्छा नहि तऽ दोनो मानल न पटवारी मतलब दोनो मानलह
पटवारी छै मतलब की बोले छै जैसे कि तू दूसरा के देलक खेती करे ला तोरा ओकरामे हि
हँ हँ दोनो वह पटवारे ओ भायला बटवारा दोनो म दोनो दोनो दोनोू मात दोनो मान छै
अच्छा तुनि कयगो भइबा छै
हमी ने अभी चारि गो भाइ आ सुनेमे आयल ब ती ई ब शादी ओ री बिचारब तोहर
हमार शादीके अभी विचार कहाँ अभी तऽ हम पढ़ती
अच्छा नहि सुनैमे लै छै
कोन बोल देल तौरा
आ अरे तो झड़बे बल बला तऽ बोल
कोन घरबाके बगल वला बोल देल छै की तोरा हमरा शादी होइ छै
बोल छल ल तो नाम तऽही ल
आ क करबा शादी वादी अभी कोन करै छै स खुद अपन बाप माय के पैसा मे पलै छै
लेकिन बहुत लोक बिना पढ़ाइके भी सफल भेलै छै ने
तऽ अथी ओसभ अलग होइ ओहमे स्किल होइ छै इस कारण सफल हो गेल छै
नहि अच्छा आजकल दिल्लीसँ जदाा स्टील जरूरी छै
हँ डिग्री से बेसी जरूरत छै स्किल स्किल रही तो बिना डिग्री कि तू कहयो कुछो कर सकबा भूखे न मरबा
अच्छा मोबइलवा जो बात रहली ह मीन ओ फायदेमन्द छै की नुकसान रह छै
आ अगर काम के बात करे छै तऽ फेर फायदेमन्द छै बिना मतलब के बात करै छै तऽ तऽ नुकसाने होइ छैना
नहि हमर विचारमे दुनू छै उपयोजपर निर्भर छै ने कि आब जी जिस तरह ह होतै
ह ह किस तरह कोन सा विषयमे तू बात करै छै
साथ लोग जादा समय मोबाइले बी छै
ह
लेकिन वही मोबाइल से पढ़ाइ भी हो सोचै छै ने
बरि युटुबर बनल छै देखले बड़े बे कर आए कितना कमाइ छै तनी यूट्यूबर बनके
ह लत लदना ई खतरनाक छै ने तऽ
हँ संन्तुलन बनायके फ जरूरी ब नहि बनै बा तऽ फिर पढ़ाइयोमे नुकसान हो है
हँ हँ छै सही बोल छै
अच्छा तोहरटा विचारबा ई गाँवत अच्छा ती शहरात
अ हमर हसाब से तो अगर फैसिलिटी अनुसार देखबा तो बहुत अच्छा शहर बा लेकिन अगर नेचर अनुसार देखबा तऽ गाँव बहुत अच्छा बा
हमरो हिसाबसँ जा जावद बहुत अच्छा छै चि वहाँपे जीवन मे बहुत शान्त
शान्ति मिलै छै वाँ बड़ी बेनिफिट बड़ै
उत्तम छै
हँ शहर मे थोड़ा प्रदूषण बड़ा लेकिन यी बात कि शहरमे तोरा हर चीजके फैसिलिटी मिलै छै ने शहरमे जो फैसिलिटी मिली वहाँ न मिली च ठीक छै फिर बात करल जाय
फर बात फर बात फिर बात जलदिय चलत दी
ठीक ठीक
ठीक छै धन्यवाद छिय
धन्यवाद छै धन्यवाद छै
त